हेलो
हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार
जी आस्तो मे एक महत्वपूर्ण विषय सौरमण्डल विभिन्न ग्रह पर चर्चा करैत चाहेत छी
बिल्कुल सौर मण्डलमे प्रत्येक ग्रह अपन विशेषता अछि आ प्रत्येक ग्रह एक दोसरा बहुत अलग अछि
हँ सच कहू तो सूर्य के सबसँ निकट ग्रह बूध अछि
हँ बौद्ध सौर मण्ड सौर मण्डलक सभसँ छोट गरहसँ सेहो मानल जाइत अछि आ सूर्य चारू कात बहुत तेजीसँ घुमैत अछि
हमरा लगैत अछि जे शुक्र ग्रह बहुत रोचक अछि
बिलकुल शुक्र के पृथ्वी के जुड़ाव ग्रह कहल जाइत अछि क्योंकि एकर आकार पृथ्वी जकाँ अछि
कलिहम पढ़लियो जे शुक्र सौरमंडल सौरमंडलक सबसे गर्म ग्रह छै
हँ ओकर घना वातावरण गरमीसँ बाहर निकल नहि देत अछि
सच कहुँ तऽ पृथ्वी सबसे विशेष ग्रह अछि
बिल्कुल क्योकि एखन धरिे ज्ञातऽ ग्रह सभमे केवल पृथ्वी पर जीवनक अस्तित्व प्रमाणित भेल अछि
हमरा लगैत अछि जे मंगल ग्रहपर वैज्ञानिक सभ विशेष ध्यान दैत छथि
हँ मंगल पर भविष्य मे मानव बस्ती बसाय सम्बन्धी सम्भावना परशोध चलि रहल अछि
कलहि हम देखियौ जे पृथ्वी सौर मण्डलक सभसँ पैघ ग्रह अछि
बिल्कुल बृहस्पति एतेक विशाल अछि जे ओकर भीतर अनेक पृथ्वी समा सकैत अछि
हुँ सच कहूँ त बृहस्पतिक लाल डब्बा बहुत प्रसिद्ध अछि
हँ ओ एक विशाल तूफान अछि जे सकड़ो वर्षसँ चलि रहल अछि
हमरा लगैत छै जे शनि ग्रह सबसे सुन्दर ग्रह सबमे से एक अछि
बिलकुल सनी चारू कात बनल अशुद्र बलइ ओकर सबसँ विशेष पहचान अछि
कलियम पढ़लियौ जे अरुण यानि कि युरेनस ग्रह अन्य सब ग्रह सबमे से अलग ढंग से घूमैत अछि
हँ अरुण लगभग अपन बगल मे लेटल अवस्थामे सूर्यके परिक्रमा करैत अछि
सच कहू तो वरुण ग्रह बहुत दूर स्थित अछि
बिल्कुल वरुण सौरमण्डल सभसँ दूुरस्त प्रमुख ग्रह मानल जाइत अछि आ ओते बहुत तेज हवाइ चलैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे ग्रह सबक अध्ययन मे हम ब्रह्माण्डक के बेहतर ढंग से बुझि सकैत छी
हँ प्रत्येक ग्रहम मानव ज्ञान आ बढ़ाबैत अछि आ मा नव वैज्ञानिक प्रश्न उत्पन्न करैत अछि
बिल्कुल सही कहलियौ सौर मण्डलक विभिन्न ग्रह सब आकार तापमान वातावरण संरचना आवशेषतामे एक दूसरक अलग छथि आ हुनकर अध्यन मानव सभ्यता के ब्रह्माण्डक रहस्य भुजवाल दिशा मे लगातार आगे बढ़ा रहल अछि
काली हम सचेत चलू जे मनुष्य भविष्यमेमे अ्य ग्रह सभ पर रह लगाय जीवन बहुत अलग होयत
बिल्कुल प्रत्यक ग्रहक वातावरण तापमान आ गुरत्व आकर्षण पृथ्वी से बहुत अलग अछि
सच कहहु तऽ बुध ग्रहपर जीवन बहुत कठिन होयत
हँ किया कि दिन मे ओतय अत्यधिक गर्मी आ राति मे अत्यधिक ठण्ड पड़ैत अछि
हमरा लगैत अछि जे शुक्र ग्रहपर उत्तरायण सेहो बहुत चुनौतीपूर्ण अछि
बिल्कुल सुग्रक वातावरण अत्यन्त घना अछि आ ओते तापमान शीशा पिघलाा देब स्तर तक पहुँची जायत अछि
कल्हिेमे पढ़लहुँ जे मङ्गल ग्रह पृथ्वीसँ सभसँ अधिक मिलैत जुलैत ग्रह सभमेसँ एक अछि
हँ एहि कारण वैज्ञानिक सब मंगल पर जीवनकक संभावना आ मानव बस्ती सम्बन्धी शोध कर रहल छथि
सच कहू तोऽ बृहस्पति ग्रहपर ठोस जमीन नहि अछि
बिलकुल बृहस्पति मुख्य रूप से गैस से बनल एक विशाल ग्रह रची
हमरा हमरा लागैत अछि जे शनिके वलयसभ बहुत सुन्दर देखाय दैत अछि
हँ ई बलै बर्फ दुूली या छोट छोट पत्थरक कन से बनल मायन मानल जाइत अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे अरुण ग्रह रंग नीला हरिअर देखनाइ दैत अछि
बिलकुल ओकर वातावरणमे मिथिलेन गसक उपस्थिति एकर एहन रंग प्रदान करैत अछि
सचु क तऽ वरुण ग्रहपर मौसम बहुत उग्र होइत अछि
हँ वैज्ञानिक सबक अनुसार ओतेस्वर मंडल सबस तेज हवाई चलेैते छै
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक ग्रह वैज्ञानिकसभ लेल एक अलग प्रयोगशाला जेका छै
बिलकुल ग्रह सभा अध्य्ष से हम ग्रह निर्माण आ ब्रह्माण्डक विकासके बुझि सकैत छी
कलियाम पड़ल जे बहुत रास ग्रह अपन अपन चन्द्रमा सेहो अछि
हँ उदाहरणक लेल बृहस्पति आ शनि ग्रहक दर्जनो प्रकृतिक उपग्रसति
सच कहु तो ग्रहसभक ध्यानसँ मानव जिज्ञासा लगातार बढ़ैत अछि
बिलकुल प्रत्येक खोज न प्रश्न उत्पन्न करैत छी आ वैज्ञानिक शोधके आगे बढ़ा बढ़ाबैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे भविष्य मे मानव अन्य ग्रहसभपर सेहो यात्रा करत
हँ हँ तकनीकन विकासमे ई सपना धीरे धीरे वास्तविकता बनी सकैत अछी
सही कहली सौरमण्डल ग्रहसभ केवल आकाशमे चमकैत पिण्ड नहि अछि बल्कि विज्ञान खोज जिज्ञासा अन्तरिक्ष अनुसन्धान आ मानव भविष्यक्यक एहन महत्वपूर्ण विषय अछि जाहिसँ हम ब्रह्माण्ड डक विशलता आ प्राकृतिक अशुद्ध् विविधताा से बुचि सकैत अछि
बिलकुल बिलकुल कली हम ग्रह सभक आकारक तुलना करि रहल छलहुँ आ परिणाम बहुत आश्चर्यजनित छल
बिलकुल पृथ्वी हमरा लेल पैघ लागैत अछि मुदा वनस्पति के सामने ई बहुत छोट दिखाई दैत अछि
ह सच कहु बृहस्पति एतेक पेघ अछी जे ओकर भीतर लगभग तेरह सो पृथ्वी समा सकैत अछि
हँ एहि कारण एकरा सौरमण्डल सभसँ विशाल ग्रह कहल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे ग्रह सबक गुरुत्वाकर्षण सेहो अलग अलग होइत अछि
बिल्कुल जे कोनो व्यक्ति बृहस्पति पर खड़ा भच सकैत ओकर वजन पृथ्वी तुलनामे बहुत अधिक जायत
कलियम पर लियो जे मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालमुखी अछि
हँ ओकर नाम ओलम्पस मोनस अछि ई सौरमण्डल सभसँ पैघ ज्ञात ज्वलामुखी मानल जाइत अछि
सच कहू तो एहन जानकारी सुनी के ग्रह सब आओर रोचक लगत अछि
बिल्कुल प्रत्येक ग्रह अपन इतिहास आ विशेषता अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे शुक्र ग्रह पर एक दिन बहुत लम्बा होइत अछि
हँ शुक्र अपन धूरीपर एतेक धीरे घुमैत अछि जे ओकर एक दिन ओकर एक वर्षसँ सेहो लम्बा जाइत अछि
कलिय हम देखलियौ जे बुध ग्रह पर वातावरण लगभग नही अछि
बिलकुल एहि कारण ओ सूर्यक गर्मी से स्वयं के सुरक्षित नहि राखी पाबैत अछि
सच कहू तऽ पृथ्वीीक वातावरण जीवन लेल एक अमूल्य उपहार अछि
हँ वातावरण जल आ उचित तापमानक कारण ओ पृथ्वी जीवनक अनुकूल बनल अछि
हमरा लगैत अछि जे शनि ग्राहक बलय सब वैज्ञानिक सब लेल अध्ययन महत्वपूर्ण विषय अछि
बिल्कुल ई बलय ग्रह निर्माणक प्रक्रिया बुझबामे सहाय त करैत अछि
कल्ही हम पढ़लियौ जे अरून ग्रह पर एक ऋतु लगभग एक्किस वर्ष धरी चलि सकत छै
हँ ओकर झुकाव बहुत अधिक होयबाक कारण ओतेक ऋतु सब बहुत लम्बा समय धर रहैत अछि
सच कहू त बरुण ग्रह सूर्यमें एतेक दूरी अछि जे ओते प्रकाश बहुत कम पहुंचैत अछि
बिलकुल मुदा ताकि बावजूद ओतेक शक्तिशाली तूफान आ मौसमीय गतिविधि देखल गेल अछि
हमरा विश्वास छी जे भविष्य मे ग्रह सबक बारेमे और बहुत रास न खोजय छै
आ आधुनिक दूरपीन अन्तरिक्ष यान आ आ वैज्ञानिक मशीन सभ लगातार नव जानकारी उपलब्ध करा रहल छथि
बिलकुल सही केेलिए सौर मण्डल ग्रह सब आकाश संरचना वातावरण गुरत्वकर्षण मौसम आ इऐतिहासक दृष्टि से अत्यन्त विविध छथि आ हुनकर अद्यतन मानवता के ब्रहमाण्डक उत्पत्ति विकास आ भविष्य्यक रहस्य भुज भाग दिशामे निरतर आगे बढ़ रहल छै
कहलियै हम सोचैत छलहुँ जे हम विभिन्न ग्रहसभ पर यात्रा सकतु अनुभव बहुत अधर होइत
बिलकुल प्रत्येक ग्रह वातावरण आ प्राकृतिक परिस्थिति पृथ्वी से बिलकुल अलग अछि
सच कहूं तो मंगल ग्रह पर चलाइन पृथ्वीक तुलना मे आसान होइ
हँ कियकि मंगलक गुरुतवि आकर्षण पृथ्वीक के लगभग एक तिहाइ अछि जहि कारण व्यक्ति अधिक उच कुदि सकत
हमरा लगैत अछि जे बृहस्पति ग्रहपर उत्तरायण सम्भव नहि अछि
बिलकुल पृथ्वी एक गेशीय ग्रह अछि आ ओतेक ठोस सतह उपलब्ध नहि अछि
कल्हि हम पढ़लहुँ जे शनिके घनत्व बहुत कम अछि
हँ वैज्ञानिक सभक अनुसार जे कोनो विशाल महासागर होइत तऽ शनि सैद्धान्तिक रूप से तैरि संरक्षण
सच कहू तऽ ई तथ्य बहुत आश्चर्यजनक अछि
बिलकुल स्वरमण्डल एहन रोचक तथ्य सब मे से भरल पड़ल अछि
हमरा लगैत अछि जे ग्रहसभक संग सेहो बहुत आकर्षक होइत अछि
हँ मंगल लाल बरु नीला आ शनि सुन्दहरा रङ्गक आभा लेल प्रसिद्ध अछि
काल्हि हम देखलु जे वैज्ञानिक सभ ग्रह सभक वातावरणक निरन्तर अध्ययन करैत अछि
बिलकुल वातावरणक अध्यत से ग्राहक इतिहास आ भविष्य के बारेमे मे महत्वपूर्ण जानकारी भेटैत अछि
सच कहू तऽ पृथ्वी जीवन लेल बहुत स सन्तुलित ग्रह प्रतीत होइत अछि
हँ आंचल ऑक्सिजन तापमान आ वातावरणक सन्तुलन पृथ्वी के अदित बनावत छै
हमरा लगैत अछि जे भविष्यमे मानव जन मंगल ग्रहपर अस्थाई आधार बना सकैत अछि
बिलकुल विभिन आतरिक संस्था एहि संभावना पर गम्भीरता पूर्वक कार्य करि रहल छथिन
काल्हिमे पढ़लहुँ जे बहुत रास ग्रह चन्द्रमापर सेहो जीवनक सम्भावना खोजल जा रहल अछि
हँ विशेष रूप से पृथ्वी आ सनिक किछु उपग्रह वैज्ञानिक सबक ध्यान आकर्षित कर रहल छथि
सच को तो ग्रह सभक अध्ययन से मानव ज्ञात लगातार बढ़ैत जा रहल अछि
बिलकुल प्रत्येक विषय नव तथ्य आर नव प्रश्न दुनू लय कहि आबैत अछि
हमरा विशेष छी जे आनवला दशकमे ग्रह सम्बन्धी बहुत पैघ खोज होयत
हँ आधुनिक तकनीकल सहयोग से आंतरिक अनुसन्धान अभूतपूर्व गति से आगा बढ़ा रहल अछि
सही कहली सौरमण्डल ग्रहसभ केवल खगोलीय पिण्ड नहि छै बल्कि विज्ञान खोज जिज्ञासा भविष्य सम्भावना आ ब्रह्मण्डके रहस्य एहन महत्वपूर्ण स्रोत छथि जहिसँ मानव